हेलो हूँ कहू ने।
कि हाल फेरो सऽ।
फेरसँ टास्क की करबै तऽ टास्के नहि पुरा होइ छै हँ।
हू
दस दस मिनट होइ छै नहि तऽ। आओर सब ठीक छै सुनबियौ आब
एम्हर तऽ ठीके छै चलि रहल छै।
लऽ जाउ नऽ पानि बुन्नीसँ इमहर सब बरसात बड होइ छै बम्बैमे।
एमहर एत्ते रउदी छै नऽ की कहू बड्ड रौदी छै।
बै कारी भऽ जायब ये।
आहांतऽ नै नै कारी तऽ नहि हैऽब कारी केना हो जायब।
तऽ की भरोसा आइ काल्हि फेयरलभली सब डुप्लीकेट आबऽ लगलै कम्पनी मे।
फेयरलबली सब नहि लगबे छी ने ठीके अछि जे
आब की पता रह‌ऽ लोक आइ काल्हि मुँहो पर झुट बाजि लय छै।
ई नहि बाजय छै यौ झुठ नहि बाजू।
मुूँह पर बाजैत छै फोन पर नहि बाजल जाइत छै
तऽ फोनो पर मूहे चलै छै हाथ नहि फोन पर की चलैत छै मुँह नहि चलैत छै तऽ हाथ चलैत छै
फोन पर झूठ
फोने तऽ सबसँ बड़का झूठाके आवाज छै
किछु नहि जुटा छै
यौ हम की कहब हम मजबूर छी हम कनि घरेपर छी आँ आइ कलके आइ कल देखै छी ने हम के नहि तऽ फोन तऽ अहाँके विश्वास र् नहि होय हम घरे परी वीडियो कॉल कऽ कऽ देखलियौ एक
तऽ फेर फेर की होइ छै वीडियो कॉल से तऽ पता तऽ चलि जाइत छै ने तऽ झूठ केना भेलै से कहू
हँ ओ सब चीज नहि पूछे छै कहियो हमरा भाय अहाँ जतऽ छी तै रहू नीकसँ रहू बात खतम अपन ख्याल राखू
हँ हँ छेहे की किछु नहि आओर की कहि सकै छी
अब हक से जा देखियौ अपन हक आओर हद ई कखनो पार नहि करबाक चाही आदमीके की बुझलियै अपन हक आओर हद जे होइ छै ओतबेमे रहै छै मतलब आदमीके जे हक रहैत छै ओकरा कतहु जेना होय तेना लऽ लिअ लेकिन लिअ और हद जे होय छै ने जे आहा के जते दायरा अछिय जते अहा के पैर पसा सकै छी ओतबे बे रहू ओहिसँ ज्यदाा नहि पसारू नहि तऽ पयरसँ ली भऽ जायत
पैर सिलिप भऽ जायत फेर तऽ की हत पता एछ
पएर सलीप भऽ जायत तऽ बुझि जइयौ फेर जइयौ कपार हाथ फूटत ओ तऽ भगवान की फूटे छै आब की मालूम अहाँ घरमे घरमे रोटी भुजिया खयके बदला हॉस्पिटलमे दूध पीबै छै
दूध पीबे छै
कि वएह नहि कहि रहल छी कोनो चीजके एकटा लडिमिट होइ छै दायरा होइ छै एतबेमे रहू ताकि कोनो चीजके नुोकसान नहि हुए कि
हू हू छहिये कि आओर कहियो आगा नहि नहि गलत केना केय सके छी अहाँ गलत कहि सकैत छी
आब की बात भऽ सकतै अहाँकेँ लगितो हेतऽ कहि सकै छी अहाँ
नहि नहि सभटा सही बात अछि आ झूट बाजि रहल छी कि सत्य से तऽ भगवाने जनैत छथि
भगवान जानै छथिन हम अपने भगवानके भगवानके हम बहुत बड़का अ भक्त छी
किनकर महादेवके अच्छा बहुत नीक बात अछि
बड्ड मानै छै जाइ छियनि तऽ माठा पीट दै छनि
पिट दै छियै आ ई गलत बात भेलै
गलत किया भेलले भाइ हम जाइ छै अपन भाय अपन बाबा के शरण मे जाइ छै अपन माथा पर माथा
अहाँ अपन अच्छा अच्छा हँ तब तऽ ठीक छै
तए अपन जा कऽ भाय अपन जे होइ छै जे हनापर करै छै अपन बाबा देखियौ ई संसार अही चलबै छै कमसँ कम गीत कमसँ कम हमरो पर माया करियौ
माया करहिियौ माया तऽ करिते छथिन आब कतेक करथिन माया
सब कतेक दुःखी हम सनस सारमे बाबा हो बाबा कि लिखलहु कपारमे
आहाँ तऽ गायक छी
भक हमरा थोइ ने गित गाबै ह
नहि नहि बहुत भीक छलै
नहि अइ
नहि नहि बहुत नीक छलै
हँ
आओर सब कहियौ
आओर सब बढ़िआँ छै आओ अहाँ सुनबियौ
एम्हरो तऽ ठीके छै इएह चलि रहल छै काज हँ बहुत नीक आओर
की सभ भऽ रहल छै
एखन तऽ फिलहालमे बैसल छी अपन घरमे छी नाश्ता कऽ केऽ बैसल छी
बैसल छी
पाँच बजेसँ लऽ कऽ पाँच बजे चारि पाँच बजे तक अपन घर मे बैसल रहलहुँ आराम केलहुँ ओहिके बाद निकलि गेलहुँ अपन नाइटमे
ठीके छै जेना चलि रहल छी चलऽ दियौ
क्य बेेरीे बाबा हम गंगा जल चढ़ेलहुँ जहिया से ज्ञान भेल अहींके हम
अहाँ सबसँ बड़का महादेव जी के भक्त छी लागि रहल अछि हमरा
हँ ने
हँ हँ पूरा भरपूर लागि रहल अछि
नीक बात छै ओ भोले छथिन ने सब भोले भोलेदानी के बहुत पुजारी छै
हँ लागि रहल अछि
हम कतहु कीर्तनो मे जे गाबैत छियै ने तऽ हुनकर गीत ज्याददा गेलनि
अहाँ कीर्तन मे जाइत छियै
हम सब कला आबियै हमरँ अंदर
बहुत नीक बात एहि चीज सँ कहू
हम एकटा बात कहै छ चुप रहना भी एक कला है और हर कला का हम कलााकार हैं क बुझलियै हम शा्ति हँ हम शा्तिसँ सभ किछु देख लेब जतय हमरा लागत नहि आब ओतय बजबाक चाही ओतय हम बाजि देब
ह हँ
तहन हम अपन कला निकालि देब जे हमर अन्दर कला अछि ओतऽ हम प्रोसेस कऽ देब बुझलियै जाइ छै ने कीर्तन भजन मे जाइ छी गाँवमे तऽ ओ बुढ़ैय सब देखैत रहत कहत की ई ककर बच्चा छै बड्ड सुंदर गाबै छै सही मे कहि रहल छी हमरा ब तऽ पर परदसी छियै ने हम
हम्बी छै
हँ हम परदसी छीय अचानक कनि कहै नहि छै लोक कनि अलगे रुतबामे पहुँचलहुँ भजनमे पहुँचलहुँ त ड्रेसिंगग कनि बढ़िआँ मारि कऽ गेलहुँ आर हमर कनि आवाजो कनि बोल्ड आवाज छै नीक आवाज छै
हँ बहुत नीक
तेना गेलहुँं कि झझि तक तोड़बाब अपन मजबूर कऽ दै छियै ढोलक वला तते पीटय लागे छै कहै छै ह रधे राधे द कहाव एक होइ नहि छै आदमीके मन मतलब गाबे के तरीका होयबाक चाही भजन हर तरहसँ होइ छै
हँ हँ हेबे करे छी कि
जतय जेहन महौल रहत ओतय ओहन गाना प्रोसेस केलो बुझलियै ओसब प्रोसेस केल बढ़िया से अपन गाँव मे घर पर गेलहुँ तऽ ओत बुढया सब ठोर पर हाथ राखिफ हमरा देखैत रहय
अच्छा अतेकनीक एतेक नीक लागि गेल कहू
ला ईग गलै गीत गेने रहियै तते सुन्दर पुछियो नहीं देखते रहतिय गेलै कोन भजन ग बादमे एगो आप सेमे पूछै छी ये ई फललां के लड़का छथिन ने यै
हँ अहाँके लेडीजो जेका आबाज आबै ये तखन त निके
मतलब हमरा बादमे ओ चाची कहलथिजे एकटा चाची छलखिन ये
अच्छा
बौआ पूछै छलैथ आहा के बारे में एनाहिते पूछने हेता परदस रहै छै ने बच्चा ई किनकर बच्चा छैन
चिल्लाती किये हेत
हम कहलियै जे हम कहिो पुछलियै जे ठर पर हाथ लऽ कऽ आ म द बा जे गाबै छियै सेकहियो कह गेलहुँ ये हम तऽ नीक लागै हमरा भय बाजीयौ तारीफ करै छि नीक बात छैय ककरो अभी मन चलू हम अगर एहन तरह के कला आगर सयंत्रके कला अपन समाजमे देखाबैत छियै कीर्तन भजन करैत छियै किछो करैत छियै तऽ नई हमर घरे के नाम नाम उऊपर होइ छै ने यार
हँ हँ ऐबै करै छि कि
त ओ तऽ मारिलेतेलले मोरे घघरी पर मुशकिल करि दििया जिने में
सि गाना तऽ निकलि रहल अछि
की कहलिय
कहल ईय गामव घरमे ई मिथिलाञ्चलमे सभसँ ज्यादा प्रसिद्ध छथिन ई महिलेसभ सभकिछुमे ई महिलासबं
महिला तऽ के देखे छियनि लोल पट पटाबेबैथ ऽ दू टा गेलथि आठ गो लोल पट पटेलथि हँ आओर होठ पर होठ पर उंगली रहियै छै
आह
आ हम कहियो दै छियै चाचीके कुछ नहीं खाली ठोरै पट पटा रहल छै है जाउआहा
की करता से बुझै छिय ना
तऽ बादमे कहते की करबै बौआ ट्रेनिंगग लऽ रहल छियै एक दिन हमहुँ गेबैय
ह ह
कहलियै नीक बात छै गाबैमे
ई बूढ़ मे ल रहल छथिन अखन ट्रेनिंग लऽ रहल छथिन ऊपर गेला के बाद बर अबथिन
नहि नहि केओ केओ नवकनिआ सब ठोर पटपटाबैत रहत
हँ अच्छा हँ
नवकनिया मतलब कि चालीस पैंतालिस वाला
हँ
बूढ़के गिनती होइ छै पचपन सए पैंसठि
हुनका सबके यबै छनि तऽ
आरे उएहसभ तऽ मेन गीत गाबैत छथिन पुरना जमानाके जे बुझबो नहि करबै
बुझबो नहि करबै
जे जे बुझ जे अहाँ नहि बुझबै पुरना जमानाके गीतसभ गाबैत एतऽ पता नहि चलतै कि अहाँके पतो नहि चलत ई गाना कोन टोनके छै
अच्छा
कोन गानाके म्यूजिक छै किछु पता नहि चलत ओसभ तेहन तेहन गाना गाबै छथिन
तखन तऽ हम तऽ ठीके छै अ ्रेनिंग लेब पड़ त हुनका सभसँ बुझा रहल अछि हमरा
हँ यऽ लेबे पड़तै क्य नहि लेब परते जा के देख हमरो एकटा गाना रिलीज भऽ रहल छै बहुत जल्दी देखो आहके भऽ सके सोशल मीडिया पर हेतै गाना के नाम की छै से बुझै छियै
कथी छै
अहाँ तऽ दिल जे लगेलहुँ बड़ी भूल भए गेले
अहाँ क्रिएटर छी की
हँ क्रिएटर छी
अच्छा
सोशल मीडिया के लिए तऽ
बहुत नीक अछि मिथिलाञ्चलके
हँ तऽ मिथिलाके हम अपन आवाजमे शायरी कहै छी हम शायर छी
शायर छै
हँ जेना कहै नहि छै जेनाकि कहै छै दिल पर नहि लेब देखते देखते नऽ जाने हमरा की भऽ गेल देखते देखते नऽ जाने हमरा की भऽ गेल जहिया से अहाँके देखलहु हे दिल से कहै छी पहिले नजर मे हमरा लभभऽ गेल
अच्छा वाह वाह वाह वाह लेकिन कोनो हँ हँ ठीक छलैया
हमर दिल के हाल नहि पूछू हमरासँ हमर दिल के हाल जाहि दिन अहाँके नहि देखैत छी भगवानके तऽ हमर दिन भऽ जाइए बेकार
ई किनका लेल छलिन हेँ
नहि कहब जायत कोनो बात नहि छै बाकी अहाँ अपन हमर इंस्टा आई डी पर जा कऽ देख सकैत छी बुझिलिये एक बजे आएगा बिल्कुल आएगा आओर सुनाब
आओर सब कहू
कती चिटियाइ छै गे